की हाल ठीक बा हमरो सब ठीके छै तब अहाँ कहिले रहली कि हम फोन करब लेकिन हम ये अहाँके कैली ह खोल
हँ हम लेकिन फ्री नहि छियै लेकिन हम त एका देर बाद अहाँके कॉले करैके सोचैत रहै छी लेकिन ओहिसँ पहिले अहाँ हमरे कॉल करि देबै छै
हँ ई तऽ बात बिलकुल सही कहली तब अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सब कैसन चलै छै
हमरा तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ सही चलै छै अहाँके पढ़ाइ लिखाइम सभ कैसन चलै छै
की कहू ह तफ न चलै छै पढ़य केना मोन कयेलक किछो समझे नहि आब ला
ओ तब अहाँके पढ़ाइमे मन नहि लगबै छै
नहि हमरा तऽ पढ़ाइ मे मन नहि लागेला अहाँके पढ़ाइ मे मन लागेला ना
हँ हमरा तऽ पढ़ाई मे मन लगै छै तऽ अहाँके पढ़ाई मे जब मन नहि लगै छै छै त अहाँके की करैय मे मन लगै छै
ठीक ह हमे तऽ खेलेले खुदी मे सबमे बड़ा मजा आबा एगो पढ़ाइए के छोड़ि के
तऽ अहाँके अथी कबड्डी कैसन गेम लगै छै
हँ कबड्डी तऽ हम ब नीक लागैले का करू हमर जब स जब छोट बच्चा रहली तब कॉलेज मे एक मने की होए रहलक कॉलेज में कबड्डी गेम स्पोर्टस होए रहलक त हमं में हिस्सा ले ले रहली एक बान मान के दू तीन बार भेल छै लिनका कहू हमेशा कबड्डीमे हम हारि जाली बार बार हम पकड़ाइए जाली
हँ फेर अहाँके कबड्डी ठीक लगै छै तब अहाँ ओहि अच्छा नहि रहै छै कि नहि तऽ अहाँके कबड्डी कैसन लगै छै
मतलब की हम कहहिली क हमरा कबड्डी गेम मे अच्छा लागे लेकिन ओ से हमरा नीक खोखो लागल ल कि खोखो मे हम दस पन्द्रह मिनट सााँस रोकक सकली जोमे भागे हो गेल त हम न जल्दी छुआलै जब पकड़े के हो गेलले तऽ एके मिनट में छू देबे लि बड़ तेज भगेली ल सब से अच्छा गेम में खो खो गेम लागेेला बड़ नीक लागेेला अहाँ के खोखो कैसन लागे ला
इहे सभ गेम नीक लगै छै
अहाँ सहि कहली क सब लोग कहे ला कि खो खो खेला से न सास फू फूले ला काहे कि ओमे बर बड़ा भागे के होके ल लेकिन हमरा भागे वाला गेम बड़ पसन्द छै हम एक बार कॉलेज भी जब स्पोर्ट्स होय रहलक तऽ हम दौड़ मे हिस्सा लेलेे रहली आ हम अवल प्राप्त करली ह तऽ हमरा मेडल मिलल रहलक
ओ तब तऽ बहुत नीक बात छै और अहाँके तब जब भागल अच्छा लगे छै तब अहाँके पकड़म पकराइ कैसन लगैत छै हम तऽ बच्चे मे खूबे खेलै छियै पकड़म पकड़ाइ
हँ पकड़यमे पकड़य भी बड़ नीक लागेला
हँ ओर अहाँके पढ़ाई तब नीक न चलै छै कि
हँ ई त बात आहा बिल्कूल सही कहली वैसे अहाँ एक दिन मे कितना घं्टा पढ़ेली
हम तऽ एक एक दिनमे तीन से चार घण्टा पड़ैत छै अहाँ कितना घं्टा पड़ैत छै
हम त कयली त पढ़यमे मन नैह लगैला हमर ल तऽ दस मिनट काफी रहेला
फिर तऽ अहाँ न पड़ै छै ओर अहाँके खाना बनाबे आबै छै
हँ खाना बनाबै आबै ल वैसे अहाँ ऑनलाइन पढ़ै ली कि ऑफलाइन
हम तऽ जादा ऑनेलाइन पढ़ै छै लेकिन क कॉलेज कभी कभी जाइ छै लेकिन ऐसे घरे रहै छियै तऽ हम ैप से पड़े छ अहाँ कैसे पड़ै छी
हम तक कहिली तऽ हम तऽ ऑफलाइन जाइली तऽ दू घण पढ़ए ली उहे हमरा ल बर काफी रहेला हम सोचैत कि अगला साल हमहुँ ऑनलाइन पढ़ के देखब कि कैसन आखिर ऑनलाइन पढाई हो गेल वेसे अहाँ के ऑनलाइन निक लागेला कि ऑफलाइन
हमरा तऽ जादा ऑनलाइन नीक लगैत छै अहाँके ट्राइ करयके चाहैत छै ऑनलाइन
हँ इहो बात अहाँ सहिए कहै छी तब अहाँके एक दिनमे अहाँ कैसे तीन चार घण्टा पढ़ि लेब हम तऽ इेहे सोचैत छै
हमरा तऽ बच्चे से आदत छै पढ़ैवाला तऽ सोलह सोलह घं्टा पढ़े छै
बाप रे बाप सोलह सोलह घं्टा हमर तऽ सोचे के दिमाग पागल हो गेल
हँ अहाँ न जानै छियै कि हम के बार टॉपर निकलै छी बोले छी कि हम दिनमे सोलह सोलह घण्टा पढे छै
बाप रे बाप कैसे उ टॉपर पढ़ लेवल आ सोचै छी कि हमहुँ ओकरासँ सम्पर्क करके पूछती कि अहाँ सोलह घण्टा कैसे पढ़ेली
तऽ ओ जब सोलह घण्टा पढ़ै छै तबे तऽ ओ टॉपर छै नहि तऽ की बातके टॉपर
हँ उहे बात आहा सहिए कहयली
ह ओर अहाँ एन्ने बहुते गर्मी पड़ैत छै का
गर्मी पड़े ल उहे रात मे त मौसम अोते के ठंडा रहे ला तता दूरा ततका ठहर जायी आ अहा क ने गर्मी न पड़ेेला
हमरा ने तऽ बहुते गर्बी पड़ै छै पढ़ाइो न होैबे छै लाइन बहुते कटै छै अहाँ एने लाइन रहै छै
लाइट कट जा रह लेकिन हमरा कोनो दिक्कत नहि होइ छै काहेकि हमरा घर में इन्भोटर छै न तऽ लाइन कट ज त इन्भोटर चालू आ जब रहे ला तऽ हमरा घर मे एसीयो छै तऽ एसी मे आराम छै ठंडा ठंडा रू कमरा रहेला मजा से पढ़ेली अहाँ के पास कूलर एसी ई सब नहि छै का
हमर पास तऽ कूलर एसी सब छै लेकिन लाइने नहि रहै छै हमरा पास मेन बात हमरा पास इन्भटर न छैय
तब तऽ अहाँके इन्वर्टर खरीद लेबे के चाही जब काहे कि अहाँके पास जब कूलर एसी सब छै एगो इन्वर्टरे के वजह से दिक्कत होइ छै तब तऽ अहाँके खरीद लेबे के चाही
हँ अहाँके बात सही छै लेकिन अभी हमरा पास पैसे नहि छै अगर अहाँ हमरा मदद करैत छै तऽ हम जरूर खरीद लबै छिय हमरा पास अभी बहुते कम पैसा पड़ल छै
अभी तऽ हमरो पैसा के दिक्कत चले छै अभी हमरो पास उतना पैसा नैये छै तब अहाँके पास आम के बगीचा छै कि न
हमरा पास आम के बगीचा बहुत छै आओर अहाँके पास छै कि न
हमरो पास छै लेकिन उहे लगभग एक द दूगो पेड़ छै तऽ अहाँके चीज निमन लागेला कि आम
हमरा तऽ जायदा लीचीके लागै छै काहेकि लीचीके जूस हमरा मजा आबै छै पियैमे
हँ इहो बात अहाँ सहिए कहली हमरो लीची के जूस बड़ नीक लागे आम के जूस अहाँके कैसन लागेला
हमरो नीक लगै छै आओर अहाँके की जूस पसन्द छै
ह हमरा कहली तऽ माने लीची के जूस निक लागेले आम के सेब के इ सब के बड़ घटिया रहै लए
ओ और अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै
हम तऽ कहेली अहाँ से पहिले कि हम पढ़ाइ लिखाइ नहि ठीक चलै छै वैसे अहाँके गर्मीके छुट्टी भऽ गेल
हँ हमर छुट्टी हो गेल छै अहाँके नैय होय छै का
त नहि हौल छै वैसे अहाँके कितना दिन के छुट्टी भैल बा
हमरा तऽ बीस पच्चीस दिन के छुट्टी मिलल छै और अहाँ के की लागे छै अहाँ के कितना दिन के छुट्टी मिलै छै
हम तऽ कहैली तऽ हमरो उतने दिनके मिली तब अहाँ गर्मीके छुट्टीमे कहाँ जायके प्लैन बनैले छी
हम तऽ सोचै छलिए क्यू नहि इस बार उ शिमला चलै छै घूमै कि यहाँ तऽ बड़ गर्मी पड़े ल शिमला मे एकदम ठंडा ठंडा बर्फी जगह रहै ले तऽ अहाँ चलम साथे
हँ हम जरूर अहाँके साथे चलब आओर अहाँ की सोचै छियै अहाँके जब पढ़ाइ अच्छा नहि चलै छै तऽ अहाँ कहे न क्रिकेटर या अथी इ स्पोर्टमे ध्यान देबै छी
हँ इहे बात आ कहली है कि अब सारा बच्चा थोड़ ने पढ़ाइए से न नै नै कोनो पढ़ाइ मे खेल मे सबमे निकलेला तऽ खेलमे तऽ का कहू खोखो नीक लागेला हॉकिओ नीक लागेला खेलो पर ध्यान देवली ऐसन नई छै पढ़ाइयओ तनिका मनिका करिए लेवली
ओ तब तऽ बहुते नीक छे आओर अहाँ बताबै छे हमर पता हो एगो दोस्त अमकि बार टेंथ क्लास के एग्जाम देबेले छे और ओ पटना चलि गेल छे अहाँ कोटामे गेल छियै कोटासँ पढ़ाइ करै छियै ओ तऽ दिनमे चौदह चौदह पन्द्रह पन्द्रह घंटा पढ़ै छै जब एक्जाम एक दिन पहिले
बाप रे बाप तऽ हम सुनलेरहि कि कोटा में बर नीक पढ़ाई होखेला
हँ हम तऽ हमरो अमकेसाल एग्जाम छै आओर अहाँके एग्जाम हो गेल छै
हँ हमर एग्जाम भऽ गेल छै
ओ तऽ फिर अहाँके की प्लान छै इक्जाम बाद
अभी तऽ हम नई कुछो सोचले छी पर एग्जाम जे हो जाई तब ओकरा बाद सोचम
हँ हम त सोचै छियै कि अमकिबार हम अपन एग्जाम दे के हमहुँ केनहु पढ़े चलि जाइ छियै काहेकि घरे र मे हमर पढ़ाईए न हो पाई छै काम पे काम एने ओने से खाली काम मिलै छै कि ई करऽ ओ करऽ पढ़ाइए नई होइ छै तऽ हम ईसाल सोचैत छियै कि हम केनहु पढ़य चलि जाइत छै
अहाँ बिलकुल सही कहले छी हमहुं सोचै छी कि कहीं शहर उहर मे चल जइह पढ़ाई ना होखेला ठीक बता हम अहाँ से बाद मे बात करब
ठीक छै